कि हल ऐ
हमर तऽ ठीक अइ अपन कहियौ
ठीक छै आहाँ कत सँ बाजै छी
कस
अहाँ कतय लगेलिया फोन हम तऽ दरभंगासँ छी
अच्छा आहाँ मधुबनी जिलासँछी
मधुबनीसँ बाजि रहल छी
हूँ हम मधुबनी जिलास छी
अच्छा अच्छा मधुबनीमे आहाँ उम्हर कोन गाँंवमे रहै छियै
हम तऽ टाउनमे रहैत छीय अहाँ तऽ गाँवमे रहै छियै
हँ एम्हर सभमे तखन उएह पूरा अथी चलैत छै
कोन गाँवके छि
हम तऽ छछा गाँव मे रहै छी
छच्छा गाँवके हमर एगो पड़ोसियो छथिन मतलब फैमिलिएके लगथिन ओहो रहै छलन ओतेक। ओतऽके तऽ बहुत चीज फेमस छै पूजा पाठ सभ
हूँ हूँ बहुत।
जेना अयबे करबै करबै काली पूजा होइ छै से ओतऽ बहुत फेमस छै।
ह से तऽ बड़ नीक होइया एत क काली पूजा सभ
ह गेल छथिन हमर बगल वला आदमी गेल रहथिन एहि बेर आबै छी देखै छी
इम्हर के मेला सभ देखबै एते नीक लागत कतहु देखनहो नहि हेबै हन।
दूगो पूजा होइएा ने।
हँ बगले मे दूटा मंदिर छै। तद्धन पन छै हँ।
दुनू मंन्दिर पर आ सकइए।
हँ दूगो मंदिर छै एगो मंदिर। आखा गाव ल एगो मंदिर छै दोसर गाव ले दुनू मंदिर पर अपन चले छैय।
बगलो कोनो गाम होइ अछि शायद।
ह ई भेला हम सभके पूरा जे एरिया छै ओहर सभमे अच्छे सँ पूरा होइ छै बगलो तगलमे सभ अच्छासँ
अच्छा। खराज वला गाव छै एगो शायद
हँ हँ अहाँ उन ने कतयसँ छी
हम त गाव मे दरभंगा के त मधुबनी मे छी ह ह दर दरभगामे छै ने
हम तऽ टाउनमे रहैय छी मधुबनी टाउने मे
आगु कहियो अहु अच्छा घुम तुम लए
ह अबते एहि बेर एहि बेर अबै काली पूजामे
काली पूजा कखनोहु आयब तऽ फेर दिवाली छठि सभ।
छठि छठि तऽ मिथिला के छैहे सभसँ बिहार के सभसँ फेमस कथी कहै छियै उएह छैय।
त्यौहार।
छठि छठिसँ बड़का पाबनि छैहे नहि कतहूँ
एते शुद्ध और एते प्रचलित।
सभ बाहर से आदमी सभ आबै छै बिहार के छठि मनबै लेल देखते हेबए
हू हू
बहुत फेमस छै बिहारके छठि। सभके बिहारी के एकटा रिश्ता जुड़ल छै रिश्ता छठिसँ जे अपन काज धाराज सभ छोड़ि कऽ छठिमे आबहे टाकै छै गाव घर आ छठि मनबै छै धूमधामसँ पूरा परिवारके साथ फेर चलि जाइ छथि।
जी जी।
इएह तऽ मिथिला के शान छैय अपन सभके
जी आओर अहाँकेँ ओना घरमे आओर के रहैय छथि
हम सभ रहे छियै पूरा फैमिली मतलब पपा मम्मी सभ रहे छथिन एगो भाय अछि आ चाची सभ छथिन दादी सभ कथि।
अहाँकेँ छै गावमे कोनो दोस्त रहैय छथि
नहि रिश्तेदार रहै छथिन बगल मे जेना हम सब छियै न टाउन मे तऽ बगल मे एगो आदमी रहैय छथीन से सब मतलब हुनकर रिश्तेदारमे छथिन छछे गाँव केँ छथिन पता अइ बगलमे जाइ छियै कहियो क तऽ मिलल छियै
अच्छ
अहाँ की करै छी एखन
एखन तऽ हम गाँवे सँ ज्यादा जुड़ल छी उमहरे केँ काम सभ मिथिलासँ कतहु जायकेँ मोने न करै छैय मिथिले मे जाए छै
मिथिलामे तऽ नीक छै मिथिलासँ बढ़ीक की छै मैथिलीम अपनासभ भाषा बैज रहल छी मैथिली से सभ जहन चैल हे रहलै और जे हिन्दी इंग्लिश सब चैल रहल छै लेकिन मैथिली जे बाजैमे छै से कतहु कहाँ छै हम तोर केँ भाषा है मैथिली बाले
अछे सबस नीक बाजे मे कते शुद्ध शुद्ध लागैत रहैत छै
बहुत नीक लागै छै अपनासभ मैथिली बाजै छी घरमे ओ बहुत मिठास छै एगो मैथिलीमे ओना अह किछो केँ तैयारी करै छिए की
हँ से तऽ नीट परीक्षा सब चले छै सबके
अच्छा ई जे नीट भेलै एहिबेर
हँ हँ
जाहिमे अथी पेपर लीक भऽ गेल छलैया
हँ हँ
तऽ अहाँ देने रहियै दुनू दुनू देलियै न
हम देलिया तऽ दुनू
की भेलै केहन मतलब कीसभ भेल रहै
गले है तऽ कनि दिन बाद ओकर परिणाम एते तऽ देखबे
ई पेपर लीक भ जाय छै ने से बहुत दिक्कत भ जाय छै एगो बच्च तरफ बच्चा लेल बहुत प्रेेशर आबि जाइ छै
अपन जाना लोक सबके कए क सकै छियै
किछ नहि कऽ सकैत छी आब अपना सब लीक भऽ गेलै एहिमे तऽ बच्चाकेँ कोनो गलती नहि छै फेरसँ पढ़ू फेरसँ अगिला बेर एकग्जाम दियौ तऽ अहाँ रीनिट देलियै
हम देलियै तऽ
सुनि रहल छी रिफंडो वाला एते फेर प्रोसेस सब छै
हँ हां ओकरो आ मिल रहल छै ककरो ककरो बकी छै ककरो ककते को मिलय वला छै
अहाँ सब केँ आइब गेल
नहि कहाँ मिललै हमरा सब केँ
अथी एप्लीकेशन नम्बरसभ देने रहै देने रहियै रिफण्ड लेल
देबबे करबै कि ओ सब केना छेड़ि देबै
कन ऐबै करत तऽ कै बेर ई नीट पेपर केहन गेल रहए
एकदम फाड़ि देने रहियै पेपर केँ
पेपर अच्छा एलै
एक नमर
फिजिक्स केमेस्ट्री एहिबर सबसँ बेर हार्ड रहै लागै एहि बेर
हूं हूं
बच्चा सबके सुनने रहियै कहै छलखिन हे दिक्कत भेल रहए
अहाँ की करै छी
नय हम तऽ ओ सब कऽ लेने छिअब ट्वेल्थ भऽ गेल अछि त अपन पास आउट छी
अच्छा
घर पर रहि कऽ पढ़ै छी ऑनलाइन कखनो कखनो क्लास के
ओहो अबु गांव तांव में एबै तऽ गांव तांव के पूरा पर्यावरण देख कऽ बहुत अच्छा लागत
गांवे मे रहनाइ नीक बात भेलै अपना सब बिहार मे एगो तरहसँ गाँंव छियै मधुबनी दरभंगा सब भेलै मैथिलिएके ने पूरा भेलै समाज
इम्हर सब मे रहबै त सबके किछ देखे से मिलल पूरा गांव के लोक सऽ केना खेती बाड़ी करै छै केना किछु उपजाउ करै छै
हूं देखऽम मौसमो सब अलग अलग होइ छै सबकिछ देखय मे नीक लागै छै
अय गांव अय गाँंव मे कहियो काल क भोज भात से तऽ बुछते हेबै
वाह मिथिलाके भोज सभस एक नम्बर जाहि मे मिथिलावासी सब बैस कऽ पूरा मतलब उमंग के साथ सब भोज होइ छै
ई सब देखै मे उं होइ कि छै कते बेर होइ छै गाँंव सबके इएह त एगो खुशी छै सभ मिल कऽ एकसाथ रहै तहै छै।
मैथिली के इएह शाने छै बहुत चीज।
ह
बहुत पाबनि भेल बहुत रङ्ग बिरङ्गा पाबनि भेल दिवाली भेल पूजा भेला आब दुर्गा पूजा ए तऽ कनि दिन मे जन्माष्टमी हेतै फेर ओई के बाद काली पूजा हेतै छठि हेतै। बहुत पाबनि छै। आब तऽ पाबनि स्टार्टे भेलैया।
आब तऽ सब लाइने मे छै दुर्गाापूजा काली पूजा दीपावली छठि।
छठि सभ छै रक्षाबन्धन हेतै भेऽय बहिन के एगो तरहसँ। इहो तऽ मिथिलाके अथिए भेलै सभसँ एक नम्बर चीज। भाय बहिन एगो मतलब र क्षा के तरह बहिनके अथी करै छै वएह लेल रक्षाबन्धन निभायल जाइ छै। बान्हल जाइ छै एगो धागा जेना बन्धनके जे भाय बहिन के पूरा जिन्दगी भर मदद करतै इएह होइते छै मिथिला मे।
आओर कहियौ।
आओर सब बढ़िआँ छै।
घर मे सब सुकल मंगल छथि न
आ सब ठीक ठाक छथिन कनि दादिये कनि बीमार रहै छथिन। की होवे छ नै कनि भोईत ह बुझिते हबै बूढ़ आदमीसब कनि भऽ जाइत छै दिक्कत तिक्कत। अपन बी पी प्रेशर बढ़ि जाइ छै अखनो दिक्कत चलनाइमे सबके एकटाइ छौ किछ के उर्मे होइ छै न।
हँ हँ।
सभचीज धीरे धीरे बढ़य जाइ छै तऽ कनि कनी खरापे आबय जाइ छै चलि नामस सेवावारी करैत छी देखदाख करैत छी।
हूँ ओसभ तऽ देखबे करियौ।
नै देखबै त केना काज चलतै।
हूँ ओ सब तऽ पूरा सबस आगा वएह चीज हो चाही।
धरके सभसँ मजबूत आदमी छथिन सबस पैघ आदमी छथिन।
हूँ हूँ।
लेकिन मिथिलाके जे बात छै से कतहु आओर नै छै। जेना गाँव घरमे बहुत नीक लागैत छै रहना छियै हमसब। रहल छी हाब हाल फिलहालमे टाउनमे आयल छी लेकिन। मिथिलाके जे बात छै न से कतहु आओर नै छै की।
हूँ हूँ।
गाँवमे रहल छियै। कते बेर रहल छी एखन हाल फिलहालमे आयल छी हम मधुबनी टाउनमेयल छी हम तऽ गाँवमे रहै छलौं। तऽ सभ सभ जेना सब त्यौहार। पाबनि सभ देखयला मिलै छलै बहुत मन प्रसन्न होइ छलै।
हूँ हूँ।
आओर सब अहाँके घरमे सब ठीक छथिन।
हूँ सब ठीक छथिन।
मौसम केहन अइ आइके।
बीच बीच कखनो काल क बर्षा होयइत रहैया लेकिन आई जेना मेघ जेना छै लेकिन ठीक छै मौसम।
सच इम्हरो हावा बहै या।
एहने मौसम रहै छै लेकिन ठीक लागै छै तऽ गर्मीमे तऽ सबके जाने निकलि जेतै।
हूँ रौद तऽ अछि लेकिन हवा बहैया तऽ कनि मौसम ठीकठाक अछि।
ह एहने मौसम रहयके चाही।
बरसानै भला की
आयत नै भेला
हमरो सबके नै भेला बरस।
ओना जेहन जेहि हिसाबसँ लागैत रहै तऽ कखनो भऽ सकैए।
हँ से तऽ भऽ सकै या कियाकि एखन बरसाती मौसम चलि रहल यै। तैरव कखनो बरसा होइएा नै होइए इहो तरफसँ एक तरहसँ इएह सबके पाठ भेलै प्रकार भेलै ई सब देखमे कनि नीक लागै छै सब ई समय समय पर होइ छै बरसात मौसमवला कखनो गर्मी कखषनो ठण्डा
सब सीजनके सब टाइमपर होइ छै कल्चर छै अपन सबके इएह
हूँ हूँ
अप सर सब सब ठीक ठाक
हूँ सब कुसन मंगल
अच्छा आबै छी हमहूँ खहियौ अहाँके गाँव स सुनैने छी बड सुनने छी काली पूजाके एहि बेर देखब पाँच दिन केँ होइत छै ओहो एकदम तऽसँ बहुत नीक लागै छै सभ केँ मोन लागै छै पाँच दिन ओतय रहैत हेथिन कीसभ होइ छै पूजामे सभ देखल जाइ छै निशा पूजा होइ छै
ओहिसँ जादा बढ़िकऽ बाज सभसँ मिलत अथी मिलत
सबस हँ एगो उमंग होइ छै सभसँ मिलय केँ फेरो कनि पूजामे रहै छियै ओसभ देखयसँ कनि उमंग होइ छै अपनामे बढ़ै छै
आ पूजा देखै छी ओहि ओहि प्रकारसँ ओ भगवान केँ प्रति आष्ठ सब बढ़तै
आस्था श्रद्धा उएह छै सभसँ बड़का चीज अपना सभ केँ और सब बढ़िआँ छै न
हू ठीक छै तऽ
ठीक छै एहिबेर हम देखैत छी हात तऽ फैमिली केँ साथ आबै छी
हू आबू